ॿुधायो अंब लाइ।
हा त ॾाढो खटो अंब इ तोतापुरी त इअं फेवरेट में त न
अ हा छो न ईंदव फेवरेट। बादाम बादाम ए नंबर में। त बणे तो जो ता पूरी। दशहरी मूंखे न वणंदा आहिन न लंगड़ो न दशहरी मूंखे न वणंदा आहिन। कीड़ा त ईंदा न काॾे वेंदव तव्हां कीड़नि सां। कीड़न सां भॼी पाईंदव तहां। हिम कीड़ा हर कंहिंमें आहिन हर शइ में कीड़ा आहिन। कीड़न जे बिना दुनिया ख़तम आ असांजे पेट में बि कीड़ा आहिन
अ शरीर में अ्छा त तव्हां मुंहिंजी च था मतबु बैक्टेरिया आहे
हा बैक्टेरिया ई कीड़ा हूंदा आहिन
अच्छा गुड बै्टरिया बेड बैटरिया।
अचछ कृपा करे थोरो ढंग सां ॻाल्हाइजो फफ़ोन कुु हुओ थो तव्हांज कान
घंशा खण हा तव्हां कुछ कयो छाो हाणे आवाज़ क्लीअर थी अचे
त मां फोट टोटको मारो आहे न पढ़ी आ मां कोई साइंस वग़ैरह त। साइंस न मां क
कारय
हाणे अचव थी आवाज़।
अच्छा
बस छा आहे थोरो उल्टी मोबाइल रखो मूंह पासे रखो। हा मोबाइल उल्टी कयो। मोबाइल उल्टी कयो मुहं खां ॾाढी परे हली वेई आहे मोबाइल।
अचा
ॾाढी घटि थी अचे तॾहिं त चयांव थी न।
तव्हांजी आवाज़ अचे थी? त मां हाणे हितां ई थी ॿुधान। हा। त। अच्छा। त, हाणे कोई टॉप। खयूं न ईअं त कुछु न मिलंदो असांखे खे।
अंब हूंदा आहिनि न? हू कंहिंजी कंहिंजी तोतापुरी पसंदि हूंदी तव। तव्हां अगर गूगल में सर्च कंदव की तोतापुरी घणनि माण्हुनि खे पसंदि आ। त ॾाढा अलॻि क्वालिटीअ जा ई माण्हू मिलंदव तव्हांखे, पोइ माण्हू।
अच्छा मूंखे लॻंदो तोतापुरी त सभिनि जा फेवरेट आहिनि मूंखे छो नथा वणनि।
बादाम सभिनि जो फेवरेट आ, बादाम इज़ कॉमन।
हम्।
बादाम जहंखे न पसंदि आ सम्झो हुन माण्हूअ में डिफेक्ट आ कोई।
अच्छा।
ताेता पुड़ी कंहिंखे, कंहिंखे ई पसंदि आहे हु ऊची क्वालिटी जा माण्हू आहिनि।
हम्।
सभु सर्च कंदंम।
अॼु, अॼु, अॼु ताई तबि मां जो बि पेड़ ॾिठो आ मूंखे त बादाम जाे ई नज़र आयो आ इअं अलॻि, अलॻि। अंब अलग हूंदा आहिनि त मूंखे पेड़ हिकु ई छो नज़र ईंदो आ हमेशा। कॾहिं मूंखे इअं अलगि, अलॻि अंबनि जो पेड़ त नज़र न आयो आ।
चयवां थी न कॉमन पेड़ आ हिन करे कॉमन अंब आ जो ॾाढो।
त। जाे अन कोमन आ हाे भी। त एक्ज़िस्ट कंदो आ न इअं तव्हां ॾिठो अथव कॾहिं अलॻि, अलॻि अंबनि जो पेड़?
जो शइ ॾाढी फेमस हूंदी आ। हुनखे माण्हू हेॾे, होॾे ॻाल्हाईंदो आ हुन बारे में। इते हिकिड़ी कहावत बि आहे कि काथे काथे असां सुठनि माण्हुनि खे भुलिजी वेंदा आहियु।
अच्छा
हुनमें असां नज़र अंदाज़ करे छॾींदा आहियूं माण्हुनि खे।
तव्हां वरी रिपीट कयो त छा ॻाल्हायव तव्हां।
मां। चवां थी काथे, काथे सुठा माण्हू। पैदा ज़रूर थींदा आहिनि पर हू नज़र न ईंदा आहिनि। ईअं थी इहो, ॾाढो वॾो एगज़ाम्पल आ, मूंखे। तव्हांखे तव्हां भाई माखे त जाथे काथे मिलो आ अटेंशन। हाणे अचे
अच्छा हाणे सम्झमि तव्हांखे कीअं त आवाज़ अचे मुहिंजी मोबाइल चालू हुजे। तॾी मी। वठी छों नथा ॾियाे दीदी मूंखे हिकिरो। पाण खरच ढाडा आहिनि त, त इह बुराई न कबी आ न वरी।
पागल त चयो मां अहिड़ी छा। शथव मोमण लाइ तव्हां।
भल ठीकु आहे क न क
हितां हितां वई हुई मिल आहे पेंंसिल सां हलाइण मोबाइल म
अहिड़ा बि शौक़ु कान आनि की पेंंसिल सां हलाइया
तव्हांखे शौक़ कोन टिपटॉप कोट सूट पाइण, चश्मा वश्मा पाइण जा इीअ मोबाइल ठहंदव माना
न न हे वारो इहो पेंसिल वारो शौंक़ु न आ, हथ सां हलाए वठंदी हथ ह
पोइ तव्हां साइड में लॻल हुजो, पेंसिल काथे होशियारी झाड़णी हुजे त हू पेंसिल यूज़ कदीं
न हो पेंसिल सां ताखें न पतो थव छा कंदा आहिनि अॼुकल्ह ईय मायूं जीअं जेके शौक करणो हूंदो आ पो पेंसिल पंहिंजे जूड़े में लटकाईंदियूं आहिनि।
हो जूड़ो कहलाइंदों थव फैंसी
हा हा त हू पेंंसिल मुजे हुन ई न हेतरे मे कम केर थो करे
अॼुकल्ह नथा करनि न, पर पहिरें जमाने में ॾाढो
ह
हा
हम्म
असां सिखाईदासीं उन्हनि खे
न हाणे जीअं असां असांखे इहो जीअ लॻंदो आ, वॾा हो वॾा हो असांजी बसि मूंखे इहो पियो थे, त असांजी जनरेशन असांखे हिन बस्ते खाइण कॾी वेही रहे ॾाढो बुरो लॻंदो पोइ त मूंखे
असां वॾनि खे चऊ था त, असांजा कर्म असासा आहिनि असांखे बि चवंदा न ॿार असांजां काॾे वेंदा कर्म लोटी ईंदा आहिनि
असां त चयो ई न आहे की असां त चुभड़ी वेठा हूंदा आहियूं
असां त चवंदा आहियूं वॾनि आ सही थव बड़िया ताजी त कॾहिं कॾहिं ऑटोमैटिक असां खां ग़लती उह थींदी ई थींदी छोकी असां वॾनि खे चयो आ, त भॻवानु असांखे फील कराईंदों की कीअं तव्हांखे लॻंदों आ, तव्हां कंहिंखे चयो था त, जबकी भॻवान भई असां कॾी कॾी न जेकर कंहिंखे हर्ट करे उहो साम्हूं वारो हर्ट थी थो वञे त हू असांजे करमा में लिखजी थो वञे चवन था ग़लतीअ सां बि चीटींअ मथां पेर न रख हाणे अगरि असां चीटी भी ॾिसी ॾिसी हलउ, त काॾे वनु
तव्हांखे फ्रूट्स में एन छा पसंदि थव, कहिड़ो फेवरेट थव?
जामुन फेवरेट आ मुंहिंजो, भरियलु भरियलु जामुन आ, और लुॻिड़ा न हुजनि
मां पहिरीं दफ़ो कयो ई ॿुधो आ जंहिंजो जामुन फेवरेट आ।
हा, तवां अलॻि ई माण्हू आहियो। आसे पासे में कुछु जामुन न वणंदा आहिनि, लीची वणंदी आ, मुखे कीवी वणंदी आ, पाईनेपल वणंदी आ सभु खटा वणंदा आहिनि फ्रूट।
न हू सभु त मुखे बि वणंदा इन, पर जामून फेवरेट तव?
हा फेवरेट आहिनि।
मुखे वणंदा इन, होजो तव्हां जहिड़ी क्वालिटी ॿुधायव वॾा वॾा हिकदमि भरियल पर फेवरेट!
हूं, ईंदा ई गिनती या ॿ महीना इन। हुनमें बि ॿ दफ़ा घर ईंदा इन, त हुन लाइ मां सोचे सोचे रहिजी वेंदी आं खाई न पाईंदी आहियां।
मुखे कीवी वणंदी आ।
किवी मुखे एॾी बि न वणंदी आ पर
न मूंखे वणंदी आ कीवी।
त छीकू ॾिठे न वणंदो आ, ईअ लॻोदो आ फेके छॾियां छकू खे पपीते खे बि फेके छॾियां।
खांई वठंदी आहियां, फ्रूट्स मुखे वणंदा आहिनि।
चीकू पपीतो मां न खाईंदी आयां, माखे हिंदाणो बि न वणंदो पपीतो हिंदाणो न वणंदो आ मखे।
न मुखे हे वणंदा इन।
तव्हांखे सन मैलन, मस्क मैलन अऊं वाटर मैलन में पतो कोने?
मस्क मैनन ओर वॉटरमैेलन।
और सन मैलन।
सन मेलन न पतो, बाक़ी हो सभु त पतो हुयुनि।
जो ग्रीन वारा गिदिरा हूंदा इन हुनखे सन मैलन चइबो तव। जो पिक टाइप में पिंच कलर में गिदिरा हूदा आहे न वे मस्क मैलन हूंदा तव।
वैलन कहिड़ा हूंदा इन।
वॉटर मैलन पाणी वारा।
न ओनली मैलन।
मैलन मतिलब हे ट्रे ई मैलन इन। सन मैलन मास्क मैलन सम्झायो ती मांव, अॼु जी टिप तव हे। ताखे न पतो हुव न।
न हे ट्रप छा आहे त बस ईअं कॉमन ॻाल्हि आ न हिकड़ी, ट्रप कीअं थी वई। अच्छा।
ट्रक नथी चवां, सनमैलन पुछो त ॿुधाए जो, हल। गिदरा पंका हूंदा तव थोरा ओ ज्यादा बि कच्चा न। माखे वणंदा मस्क मैलन मिठा मिठा।
मुखे, मुखे वॉटरमेलन। मुखे पतो तव कहिड़ा वणंदा इन, मतिलब हो हिकदमि थोरा टाईट वारा हूंदा इन कि ॾाढा सॉफ्ट न टाइट वारा हुजन ईअं खायूं चबायूं तडी रस निकरे पहिरें सां ई रसियल न हुजन।
प्री न हुजनि।
कि ॿीज न हुजे, हिकदम लसी, खाई बुधायो। मुहं में पाणी अची वयो, अहिड़ो।
मुझे बि जामुन याद करायव, मां कल ज़रूर मंगाईंदमि
त तव्हां त जामा शॉट्स कॾहिं ट्राए कयो तव?
न माखे जामुन मिली वञनि। ॿ दफ़ा चयाव थी साल में खाधा आहिनि।
न ऑनलाइन त मिली वेंदो शॉर्ट्स वग़ैरह हे सब न?
शये की जामुन वोटका बढ़िया हुदो आ।
तव्हजी मम्मी हे सभु पियंदी आ?
असांजे घर में सभु शौक़ीन आहिन। पंजाबी फैमिली आ असांजी।
पंजाब त सिंधी ॿुधायव?
सिंधी पंजाबी बि ॿई हूंदा आहिन। न कॾहिं, कॾहिं ॿुधा तव उहे ऐ मां।
अच्छा पीअण खाइण में पंजाबी ऐं हूअं सिंधी।
खाईंदा न आहियूं हाणे जॾहिं खां कोरोना थियो असां नॉन वेज बंद करे छॾियो आ।
अच्छा? अच्छा। तव्हां ट्यूशन पढ़ाईंदा आहियोन त?
हा, हा।
त, तव्हांखे ॿार वणंदा हूंदव न।
मूंखे कोई, कोई ॿार वणंदा आहिन। कोई, कोई ॾिठे बि न वणंदा आहिन छोकी हुननि जा संस्कार न हूंदा आहिन।
हम्म।
ज्दातर त वणी वेंदा आहिन ॿार क्यूंट हुंदा आहिन दिल जा साफ़।
अच्छा, अच्छा।
कोई वेंदो तव। सब सुठो तो लंॻे।
हा, हा।
ह। न त हुनजा संस्कार सुठा न मिलन।
त उह पेरेंट्स ई हिन में ग थी वई न पर ठीकु आहे। कोई पहिरेंट न चाहींदो मुंहिंजो बार ग़लति रस्ते में वञे। और गलत करे। कंहिंखे, कंहिंखे थोरी संस्कार ॾियण जा अलॻि, तरीक़ा हूंदा आहिनि।
हाणे त मूंखे पेरेंट्स जी बि ग़लती न लॻंदी आ हुननि जी ज़िंदगी कान्हे छा ॿार। पैदा कयनि त बसि छा हुनखे ई संस्कार ॾींदा रहो पंहिंजी ज़िंदगी बि त आहे न।
छा आहे की मुंहिंजा चाचीअ ज ॿार आहिनि न हूहे थोरा सां बिगड़ायल आहिनि। त हुनजो चाचो माँ।